हेलो हँ कट गेलल रहा कहलुखाना पीना भए गेल
हँ खाना पीना भए गेलै य ईस ई तऽ एकरा तऽ लंच बना कऽ दए देलियै तऽ ई तऽ ड्यूटी गेलै आ ओ सब इसकुल गेले ये आब इसकुल से ऐते तखन हम तऽ नास्ता तास्ता केँ लेलियै ये
अच्छा की सब बनेलै है खाना मे
आइ सिम्पले खाना बनले रहे दाइल भात चोखा
अच्छा
दाइल भात चोखा बनलै दिन नाश्ता म पास्ता बनै कऽ सब कियों खेलकै बच्चो सब खेलकै वहै नाश्ता हमहुँ केँ लेलियै
एत बेर भऽ अहाँ कखन खेबै
खाना आ बच्चा सभ ऐतै तखने खेबै
अ
हिनकर साँस तऽ चाइर घण्टा बनाबैन छैनि नहै लेलकाइन
नै हुनको उपास छीयै नै हमरा उपासे छियै आइ नै छै टेंशन
अच्छ आइ टेंशन नै छै तैं स्थिर स सुति रहल हेथिन। अपना घरमे चेल गेलै थ
अहाँ अपना रूम में छी तऽ कहलियै आइ फिरी छियै तऽ उपवासे छियै तऽ कनिटा बातीचीत कए ली
माँ तऽ नैहेथिन आब मंन्दिर जे जेथिन तऽ हुनका तीन घंटा मंदिर म लागतै। आ। फेर एथिन कनिटा आ तकर बाद जे रामायण मे जेथिन व थान मे होइ छै सौझक।?
हँ मंगल कऽ एकादशीे रमायण होइ छै।
कहलियनि आधा किलो लडडू केँ पैसा दै दियै तऽ माँ केँ जे केँ नाम छियै। ह बजरंगवली चढ़ा देथिन आइ मंगल छियै।
अच्छा।
हँ।
ह दए देबै ओते तऽ बिका छै दुकान दुकान बगलेमे।
हँ तऽ याद दिया दियहे तऽ नै तऽ बिसैर जेबै।
अच्छा नै हम दए देबै माँ कऽ
आ कहबै चढ़ा देल ओना घरो में ओइन दिन चढ़ा देलो रहे एक किलो मिठाइ नै कहलियै रह भगवती कऽ चढ़ा दै लए।
ओइ दिन चढ़ा देलखिन तऽ भने भेलै तकर बाद हमर पित -तियै मैर गेलै या तऽ फेर कम से कम तीनो दिन केँ तऽ छुत्तका भै गेलै न
ओएह ने जे होइ छै से भइए जाइ छै।
हँ भनै चढ़ा देलखिन।
और सब
हे ये ओ जे छै अपने गाँव केँ जे छै ओ की नाम छिय डिस्को। अहीं केँ भोज छी न
हँ गो छियै बड़का पितिके पुतोहु छियै।
अच्छा तऽ ओ काँपे में रहैया।
हा काँपे में रहै छै। पहिले रहैत रहै किछु दिन। वर लुधियाना में रहै छै।
अच्छा
आ किछु दिन तऽ रहलै रहए दिल्ली में जब बच्चा नहि भेलै रहए आ फेर दूटा अथी। एकटा बेटा भेलै तऽ फेर चलि एलै धीरे नहि दू टा बेटा दिल्लीए में भेलै फेर फेर फेर गाँव चलि एयलै गाँव में एयलै तऽ एक सते तीन तीनटा बच्चा भेले
हँ ह सुनली अर तीनटा एकेबेर भेले
तीनटा बच्चा भेले तऽ तीनो तऽ ठीके रहे एक दूटा बेटी रहे एकट बेटा
हू
एकटा बेटी के नहा ध मतलब तीनटा छै। ने समहार भए सकलै। नहा ओहि हम रौदा में सुता देलकै ओ कौआ लोल मारि देलकै ओहि से मरि गेलै ओहि मरि गेल हँ तऽ एकटा बेटा नहि मतलब जब भेलै ने तीनो टा तऽ दूटा के नहा धेलकै तऽ घोर घो में सुता देलकै। आ एकटा ओ बेसी कमजोर रहथि। तऽ ओकरा नहा धोआ के तेल लगाकऽ आ कनिटा ठण्डा के टाइम रहै तऽ ओकरा रौदा में रौदा में कनि काल देलकै जेक नाम छियै कनिटा गरमेत आ उम्हरो से कौआ आब के लोल मारि देलक अथी मे अथी पेटे में
अच्छा ओना भी जे कच्चा हेतै तख
हँ तऽ ठमे ओहि ठाम मरि गेल।
आ हे भगवान ओ बेटी दिय।
हँ ओ बेटी धि
हा
ओ बेटी रहिये तऽ आ ई बेटा बेटी तऽ बड़ सुन्दर छै। दूटा छै। तऽ तैयो भए गेलै एकटा बेटी आ एकटा।
हू।
ओकरो दियर के ओतनी मरि गेलै छोटकी तऽ ओकरो एकटा। रहै ओकरो रखले छै।
हा
छै। लेकिन ओकरा अपने मानै छै। अपने बेटी जकाँ जेज केओ कहियो दै छै। ने तोरा तऽ हँ
हँ। सुनैत छियै जे अप्पन बेटी सँ बेसी ओकरा बुनै छै।
हँ अप्पन बेटी बेसी ओ काने लागै छै। केओ कहे छै। ने तोहर बेटी बेटी नहि छौ तऽ ओ पहिलेके आनय लागै छै। तऽ ककरो नहि कहै छै। जे हमर बेटी नहि छै। सभ के कहलक हमरे बटै छै।
एक बेर आयल रहे ने एहिठा में ओकरा भाय के साथ मुड़न रहे कि जनेउ रहै छै जनउ मे तऽ आयल रहे तऽ ओ बे बेटी के लए कऽ आयल रहे गोतनी के बेटी के से बुझ नऽ तऽ ओकरा मतलब ओ बेटी ओकर हरदम लागै जेना गोदिएमे चढ़ल रहैत रहै
हँ ओकरा हँ ओकरा बेसी माने छै मानै छै सभ तरहके रहै छै हँ हँ
पुछलियै िस्को ये अहीँके बेटी छी तऽ कहलकै नहि ये भाभी ई हम हमर गोतनीके छी से गोतनी मरि गेल ने तऽ दियर ठीक छै ये कहै रहे पागल जेना करै रहए
नऽ दिौ तऽ ठीक छै दिह ठीक छै दूबेमे कमबै छै अपन पैसा कौड़ी भेजैत छै जानते ए दस गोटा कैप्चर करै छै अपन कैप
हँ से सब के माय डिस्को कहै छै
हँ
ह ओ तै ऐकर ऐते स्टेंडर
हँ तें एते स्टेंडर्ड छैय की करतै एकटा आबै छै एकटा जाइ छै हँ पैघ छै हँ दुनू बेटी पैघ भए गेलै
ओ कऽ भए छै ओ दुइए भाय रहै ओकर बड़ ने
नहि ओकर बड़ रहे चारि भाय आ चारि भाय मे एक भ भाय रहे गोंग बताह ओ बच्चे मे मतलब जवान बच्चा नहि भेलै जवान भेले नऽ ओ मरि गेलै ग गोंगो रहे पागल रहे भागेय पढ़बे रहे ता उ उ मे उ मेर गेलैय तऽ तीन टा भाय बचलै तऽ तीनो तीनो टा छै एकटा इएह जे भोज अथी कि नाम छियै ई जे भाायजी छथिन अपन भायजी के पछा में जकर ऐखन बेटी के बिियाह भेलै बड़का भायजी उ छै उकर नाम एक टा ओर छै एकटा सन संतोष एकटा कि नाम छियै कुमोद तीनो भैयारी छैय
हँ
तऽ उ बड़का के कोनो चीज से मतलब ने छेय बड़की अलग अलग छे अपण
अलग छे उ आ मतलब परिवारो हाय फाय परिवार के छे ओकर बापो दरोगा रहिये ओकर भाइयो दरोगा छियै भौजो दरोगा छिये सिर नियो
शिरनीया कऽ छिये
अच्छा
ओ अपन ककरोसँ ने मतलब राखे छे
मतलब ओकर गोतनी छिये शिरनिया के
हँ ओकर गोतनी छैय शिर नियके।
ह तऽ तऽ उम्हरका देसनहा भाषा बाजैत हेतै।
हँ दक्षिणा हँ ते इया जे कल कल परसू जे लड़की के शादी रहे ओकरो माये शिरनिये छैय दुनु चचेरी अचेरी बहिन छीयै।
ओ
बड़का पिति के उ छिये छोट का पिति के ई छिये।
हमर बड़की दादी रहा शिरनिये के ओना तऽ हमर दादीयो रहय उम्हर के दक्षिणके तेमथा के। त बड़की दादी किछ पढ़ल रहेय रमायन तमायन पढई। रहै गीता सब पढ़त रहै पूजा काल मे। तऽ जो किओ किछो कहे ने तऽ ओ ब दादी हमर कहे ए हमें की मूखरो छ्हियो ह पढ़ली लिखली
हँ हँ हँ हँ ऐना ऐना बाजय छैय।
हँ पढ़ली लिखल लड़की छिया।
ह दुनु आहिना बाजे छैय दुनु अचेरी चचेरी दुनु बहिन छियै। तऽ एकरा भाय नहि छैय जकर जकर बेटी के बियाह हेय रहेय।
एकरा एकरा भाय ने छे शिर निया मे छे एकर भाय ने रहे तऽ एकर माइयो
ओ सब मबाइल लाय के बेशल रहेछ। हँ हँ हँ हेलों।
हँ हेलो हँ हेलो उकर बई बापो मरि गेलय हँ ओकर बापो मेर गेले ओकर माइयो मेर गेले। तऽ जे सम्पत्ती रहै सब सब बेटीये के देलकय। तीन टा तीन तीन टा बे
हँ
प रहै आ एकटा
हँ
एकटा छैय एठाम गाँव के पास छैय शाहपुर कतौ। ओयठ छैय एकटा बहिन एक एकटा बहिन पता ने कतय छे तीनो बहिन में से ई रहे बेसी छी कमजोर त एक एकरे देल के या मतलब चायर हिस्स में तीन हिस्स एकरा देल के या एक हिस्स मे ओ उ दुनु टा बाँटलकय।
ओ
तऽ ई अपन हम गरीब छी गरीब छी।
अच्छा हूं हूं हूं
त बेटी बेटीके नामपे अपन राखि देलक।
तऽ बुधियारी केलक यऽ।
हँ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
नने नानी बड़की बेटी के नाममे तऽ खूब छैय नने नानी जमा क के गेलनि। बड़की बेटी के।
हँ हुँ आ मम्मी पप्पा सब ठीक यै ने।
सब ठीक मोमो-
हँ एखन गामेमे यऽ।
हँं गाँंव गेलखिन ये वैह बियाह के दुआरे गाँंव गेलखिन रहे।
हँ। हँ ठीके पता चलल रहय जे अहाँके चाचा एकटा मरि गेलखिन। हँ।
एक दिन पहिले मरि गेलखिन जहि दिन हल्दी मेहदी रहै ओही दिन मरि गेलखिन तब। आब तऽ बियाह कैंसिल भए गेलै।
हँ।
आब देखियौ।
की करबै जे लिखलाहा रहै छै ओ हाथ पकड़ि कऽ करबै छै।
हँ। की करथिन। इएह दू चारि दिन पहिला पता चलि जैतियै तऽ बियाहे के बहाना से उ सब। देखिकऽ तखनी आ नय तऽ के दिल्लीसँ के अतियै लोक काठी चढ़बै लए।
हँ नहि अ की।
जते दूर के रहे नेपाल झलारी पता। तके किरमानके सब लोकसभ गेलै रहए।
हँ।
ओकरा बिआहके दुआरे।
की कैल
हे यौ उ जे अहाँ के उ भतीजी य। खाना मे ओकर कैटा बाल बच्चा छै ओकरा।
ओकरा तीन टा छै शायद पता नय दू हम तऽ दूटा देखऽ जानतिलियै। पता नय से की नाम छियै एकटा आर कहलकै बेटी भेलैये। लेकिन हमरा नय ओते पता छै।
हँ ओ उ नय आयल रहेै ओ जरबै मे।
हँ ओहो गेल रहै। ओ ओ सबसँ पहिले गेलै रहै। उ तऽ सबसँ हँ उ सब पहिले प्रान छुटै से पहिले फोन केलकै रहै।
ओ
उ आ ओकर बेटी के गोतनी
अच्छा
मतलब चचाके बेटीके गोतनी जे रहै उ बहुत मानै रहै ओकरा। चाचा सभके। तऽ ई नय रहै दीदी नय रहय एहिठाम ओ भोपालमे रहै। तऽ उ अपना गोतनीेयें के फोन।